हेलो
नमस्कार जी
नमस्कार
सब ठीक छै न।
हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ की हाल चाल
सब ठीक छै। आइ एकटा रोचक विषय मन मे आयल जे आखिर प्रत्येक व्यक्ति जीवन मे कोनो ने कोनो अच्छा होय के आवश्यक मानल जाइत अछि।
ई वास्तव मे बहुत उपयोगी विषय अछि। हमर विचारसँ शोक केवल समय बितबाक साधन नहि बल्कि व्यक्तिक मानसिक विकास रचनत्मकता ओ खुशीक महत्वपूर्ण स्रोत होइत अछि।
बिल्कुल हम देखैत छी जे कतेको लोक पड़बाक शोक रखै छथि। किओ संगीत सुनब पसन्द करैत छथि। तऽ केओ बागवानी चित्रकला या खेलकूद मे रुचि रखैत छथि।
हँ प्रत्येक व्यक्तित रुचि अलग अलग होइत अछि। मुदा उद्देश्य एके रहैत अछि जीवन के सन्तुलित ओ आनन्दमय बनाएब।
हमरा लगैत अछि जे केवल काज करैत रहनाइ पर्याप्त नहि। बीच बच मे अपन पसन्दक काज करब सेहो आवश्यक अछि।
बिल्कुल लगातार काज करलासँ मानसिक थकान आबि सकैत अछि। मुदा अच्छास शोक मनमे ताजगी ओ नव ऊर्जा प्रदान करैत अछि।
काल्हि हम एक लेख पढ़ैत छेलु। जतय लिखल छेल जे नियमित रूप सँ अपन शोक लेल समय निकालनिहार लोक सब मानसिक रूपसँ बेसी सकारात्मक रहैत छथि।
ई बात बहुत हद तक सहि अछि। जखन व्यक्ति अपन रुचिक काज करैत छथि। तखन तनाव स्व कम भइ जाइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे सौक सङ्ग व्यक्तिक प्रतिभा सेहो धीरे धीरे विकसित होइत अछि।
अवश्य कतेको प्रसिद्ध कलाकार लेखक संगीतकार ओ उद्यमी अपन सोखक करने सफलताक ऊँचाई धरि पहुँची पहुँचल छथि।
मुदा एकटा प्रश्न अछि। शौक आ समय बर्बाद करबामे आखिर अन्तर की अछि।
बहुत नीक पसन अछि। शौक ओ होइत अछि जे व्यक्तिक विकास करै। किछु सिखबै। ओ मनके स्वस्थ रखै समय बर्बाद करब ओ होइत अछि जाहिसँ कोनो सकारात्मक लाभ नहि भेटत।
अर्थात सुख यहाँ होना चाही जाहि संज्ञान कौशल यसिब
बिल्कुल शोक व्यक्ति के बेहतर बनबए ओकरा जीवन मे मूल्य जोड़े।
हमरा लगैत अछि जे बच्चा सब के सेहो। शुरू सँ कोनो रचनात्मक शोक अपनावक प्रेरणा देबाक चाही।
हँ एहि से हुनका आत्मविश्वास बढ़ैत अछि। कल्पना शक्ति विकसित होइत अछि ओ अनुशासन सेहो आबैत अछि।
आब बहुत लोक मोबाइल पर घंटो समय बितबैत छथि जँ ओहि समयक किछु भाग अपन शौक लेल निकालल जाय तऽ बहुत लोक होइथ
ई बिलकुल सही बात अछि छोट छोट सकारात्मक आदत समयक संग पेग परिवर्तन अनति अछि
हमरा इहो लगैत अछि जे शौक सङ्ग नव मित्र बनबाक अवसर से हो भेटति अछि
अवश्य समान रुचिवला लोक सब जखन एक सङ् जुड़ैत छथि तो विचारक आदान प्रदानसे बहुत किछो सीखबाक अवसर भेटैत अछि
कतेको बेर कठिन समय मे सेहो सब व्यक्ति के मानसिक रूपसँ मजबूत बनेबा मे सहायता करैत अछि
सही केहलियै अच्छा शोक मनके व्यस्त रखैत अछि ओ नकारात्मक सोच से दूर रखबा मे मदद करैत अछि
आब हम सोचैत छी जे जीवनमे चाहे कतेको वसता किएक नहि हो अपन रुचिक काज लेल अवश्य समय निकालबाक चाही
ई बहुत सं संन्तुलित सोच अछि जखन कर्तव्य ओ रुचि दुनूक बीच सन्तुलन बनल रहैत अछि तखन जीवन आओर सु सुखद बनैत अछि
सही कहलियए जी अच्छा शौक केवल मनोरञ्जनक माध्यम नहि बल्कि व्यक्तित्व विकास मानसिक शान्ति रचनात्मक सोच आत्मविश्वास अनुशासन आ जीवन मे निरंतर सिखैत रहबाक एक महत्व न आधार बनैत अछि
जी बिलकुल अहाँके बात सुनि के हमरा ई महसूस भए रहल अछि जे अच्छा शोक वास्तवमे जीवन के केवल व्यस्त नहि रखैत बल्कि व्यक्तिक सोच ओ स्वभावके सेहो सकारात्मक दिशा देत अछि
बिलकुल जे जेहन व्यक्ति अपन रुचिक काज करैत अछि तखन ओ केवल समय नही बितैत बल्कि अपन भीतर छिपल प्रतिभा के सेहो धीरे धीरे पहचान नहि लगैत अछि
सच कहू तो कतेको लोक अपन शोकक करने जीवन मे एहन उपलब्धि हासिल करैत छथि। जाहि कल्पना हुनका पहिने स्वयं सेहो नहि रहैत अछि।
हँ प्रारम्भ मे लोक केवल रुचि लेल काज शुरू करैत छथि। मुदा नियमित अभ्यास आ समर्थना कारण ओहि क्षेत्र मे दायित्त स्वत विकसित हूमए लगैत अछि
एहि कारण केहल जाइत अछि जे निरन्तता छोट छोट प्रयास के समयक सङ्ग पेघ उपलब्धि मे बदलि देत अछि।
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक व्यक्तिक शोक अलग होइ स्वभाविक अछि जरूरी ई नहि जे सब एके काज करै बल्कि जरुरी ई अछि जे अपन रुचिक काज ईमानदारी सङ्ग करैय
बिलकुल दूसराके नकल करबाक आवश्यकता नहि अछि। जकरा जाहि काजमे खुशी भेटत हो। ओहि शोककेँ अपनाबैमे बेसी सन्तोष भेटैत अछि।
कतेको लोक खाली समयमे कविता लिखैत छथि। किओ फोटोग्राफी करैत छथि केओ संगङ्गीत सीखैत छथि। सब अपन अपन तरीका संग खुशी प्राप्त करैत छथि।
ई विविधता जीवनके आओर सुन्दर बनबैत अछि। अलग अलग रुचि समाजमे नव विचर ओ नव रचनात्मकता सेहो आनैत अछि।
हमरा इहो लगैत अछि। जे शोकक करण व्यक्ति तनापूर्ण दिनक बा मानसिक रूपसँ आराम महसूस करैत अछि।
बिलकुल जखन मन प्रसन्न रहैत अछि। तखन काज करबाक क्षमता सेहो बढ़ैत अछि। ओ व्यक्ति बेसी उत्साहसे अपन जिम्मेदारी पूरा करैत अछि।
बहुत लोक सोचैत छथि। जे शोक लेल बहुत पेशा होश्यकता होइत अछि। मुदा हमरा तऽ एहन नहि लगैत अछि।
ई सही बात अछि। पढ़नाइ लिखनाइ पौधा लगनाइ योग करनाइ चित्र बननाइ व नित्य किछु नव सीखनाइ। ईसभ कम खर्चमे सेहो अपनाओल जा सकैत अछि।
हमरा लगैत अछि। जे शोक व्यक्ति के धैर्य सेहो सिखबैत अछि। कियाकि कोनो कला व कौशल एके दिन मे विकसित नहि होइत अछि।
अवश्य नियमित अभ्यास करैत करैत व्यक्ति बुझैत अछि जे सफलता धीरे धीरे मेहनतक माध्यम से प्राप्त होइत अछि।
एहि कारण शोक केवल मनोरंजन नहि बल्कि अनुशासन विकसित करबाक सेहो एक परभावी माध्यम बनी रहति अछि
हँ जखन व्यक्ति नियमित समय निकाली के अपन रुचिक काज करैत छथि। एखन समय प्रबन्धनक आदत सेहो विकसित होइमे लगैत अछि।
हमरा इहो बुझबा मे आबि रहल अछि। जे अच्छा सब व्यक्ति के आत्मविश्वासी बनबैत अछि। कियाकि ओ अपन मेहनतक परिणाम स्वयं देखैत अछि।
बिलकुल जखन व्यक्ति अपन प्रगति देखैत अछि। तखन ओकर विश्वास बढ़ैत अछि जे निरन्तर प्रयास से कोनो लक्ष्य प्राप्त कयल जा सकैत अछि।
घर परिवारक सदस्य एक दूसराक शखक सम्मान करै त पारिवारिक वातावरण सेहो बहुत सकारात्मक बनि सकैत अछि
सही केहली पतोतसना भेटला से व्यक्ति आओर उत्साहक संग अपन प्रतिभा विकसित करैत छी ओ परिवार मे खुशीक वातावरण बनल रहैत अछि
हमरा लगेत अछि जे विद्यालय मे सेहो विद्यार्थी सबके पढ़ाइक सङ्ग सङ्ग अपन रुचिक गतिविधिमे भाग लेबाक पर्याप्त अवसर भेटबाक चाही
ई बहुत उपयोगी सुझाव अछि पढ़ाइ ओ रचनात्मक गतिविधिक सन्तुलन विद्यार्थीक सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकासमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
आब हम निश्चित रूपसँ ई मानैत छी जे जीवन मे कर्तव्य निभाबैके सङ्ग सङ्ग अपन रुचिक काज लेल सेहो नियमित समय निकालनाइ आवश्यक अछि किएकि एहि सम्मान बुद्धि आ व्यक्तित्व तीनू सस्त रहैत अछि।
सही कहलिय जी अच्छा शोक रखनाइ केवल खाली समय बितेबाक माध्यम नहि। बल्कि आत्म विकास रचनात्मकता अनुशासन मानसिक सन्तुलन समय प्रबन्धन ओ जीवन के निरन्तर र सिखैत रहबाक एहन मूल्यवान आदत अछि। जे व्यक्ति के केवल सफल नहि बनाबैत बल्कि एक संन्तुलित प्रसन्न ओ प्रेरणादायक व्यक्तिक निर्माण सेहो करैत अछि।
बिलकुल जी हमर विचार संघ जँ व्यक्ति अपन शौक के नियमित समय देैत रहै तऽ ओ धीरे धीरे जीवनक एकटा महत्वपूर्ण हिस्सा बनी जाइत अछि। आ बिना दबावक सेहो व्यक्ति ओकरा करबाक। लेल उत्साहित रहैत अछि।
बिलकुल जी जेखन कोनो काज मन सँ कयल जाइत अछि तखन ओकर आनन्द अलग प्रकारक होइत अछि एहन काज थकान कम ओ भीतर से नव ऊर्जा प्रदान करैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे अच्छाँ व्यक्तिके धेर्जपूर्वक छोट छोट ल्क्ष्य पूरा करबाक आदत सेहो शिखबैत अछि। जाहि सङ्ग लक्ष्य हासिल करनाइ सेहो सहज भए जाइत अछि।
सही कहलियै जखन व्यक्ति नियमित अभ्यास करैत अछि तहन ओकर आत्मनुशासन मजबूत होइत छै। ओ ई गुण जीवनक प्रत्येक क्षेत्र मे उपयोगी साबित होइत अछि।
हँ कतेको बेर हम देखैत छी जे लोकोग अपन व्यस्त दिनचर्या पीच केवल आधा घंटा अपन रुचिक काज करैत छथि मुदा ओ आधा घण्टा हुनका पूरा दिनक तनाव दूर करबाक शक्ति दैत अछि।
ई बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही उचित मानल जाइत अछि। कियाकि मनपसन्द गतिविधि मनके शान्ति दैत छी आर सकारात्मक सोच विकसित करैत अछि।
हमरा इहो लगैत अछि जे शौख। व्यक्ति के निरन्तर सिखबाक प्रेरणा दैत रहैत अछि। प्रत्येक दिन किछु नव सिखबाक इच्छा अपने आप जागृत रहैत अछि।
बिल्कुल जिज्ञासा जहन जीवित रहत छी तहन व्यक्ति उमेरक कोनो सीमा बिना सिखाबैत रहैत अछि। ओ सिखबाक ई प्रवृत्ति जीवनके सदिखन सक्रिय बनौने रखैत अछि।
एकटा बात हमरा बहुत प्रभावित कर